दो
हँ हेलो
ह
आवाज जा री है हम भाग्य सी बोलै हियए
ठीक
अच्छा अच्छा इसमे आ हम भाग्यश्री बोल रहलियै कहाँ से आप बोल रहे
अहाँ कहाँके छियै हमे सैदपुरसँ बोलै छियै
सैदपुर ई कहाँ पड़ै हइ
ईना देडपरा आ नहि पड़े छै दडपरा न कोठी
बिप्र न कोठी जिलिला भगूै सरय
हँ जिला बेगुएसराय हय
ओ अहाँ किछो करैत रहियै पहिलेसँ
नहि हमरा अभिये जुड़ल रहै ई फर्स्टे टाइम हमे जुड़लियै एहिमे।
एहिसँ पहिले कोनो आओरो काम करैत होबै।
नहि।
आ। के जोड़ अहाँके।
जुड़लै आरती मैडम हमरे गाँवके छथिन ओ तऽ।
अच्छा ओ तऽ बैच टेन के एडू लीडर रहथिन।
नहि।
वाह।
अहाँके जे जोड़लै ने ओ नहि।
हम तऽ। आरती। कहाँ कहहि गए वो।
ई सैदपुरे क आरती है।
ओ ओ पहिले किछु करै रहै।
ओ ओ ने मतलब यही वालला ग्रुप मे जुड़ल है पता नहि वह हमे आए बोलने ह।
अच्छा तऽ आरती के बारे मे ओर किछु नहि जानै छियै।
आ अपनेके कतेक रुपैआ लेलकै रही ग्रुपमे जोड़य लए।
हमे एको गो रुपैआ न देलियै।
कहै रहथि ने अपनेकेँ कितना कहलकै दै लए।
हमे रुपैआ न देलियै एको गो। हम हलो हमे ने बैच टम प आइ। सबके एडलिडर रहियए। तऽ आब हम एलमनी हो गेलियै। तऽ हमरा आरके ईस मतलब। कम जानकारी मिलिते रहै छै तऽ हमहूँ किछु लड़की लोककेँ ऐड करबेलियै हँ।
पैसा अपने भी लेलियै।
न हम पैसा कथी लेबै।
अपनेके पते नहि छै सभे लोक पैसा लै छै।
आपके पैसा लेलक हे।
हँ सबे से।
कितना पैसा लेल।
कोइ मतलब एक एक बार आओर यही पे कॉल किए थे ने कॉल किएथे कन सुगमा नामके लड़की पे। त ओ भी बोल कि उनको एक सौ रुपआ लिया गया था। हमलोग से इधर डेढ़ डेढ़ सौ लए हैं।
डेढ़ सौ रुपआ लिए। की बो ल गेलै दे। के रुपैआ।
यहाँ बोललै कि ऑनलाइन हम करबयबह ई ऑनलाइन करबा देबह तऽ अपन फोन नम्बर। आओर जे नम्बरसँ व्ाट्सऐप चलबै छियै अपन नाम लिखवा दिौ हमे ऑनलाइन करवा देबै
आरो इसँ पहिले किछु जानकारी नहि देलकै
एहिऐसे पहिले कोइ जानकारी नहि देलकै और इसस पहिले भी एगो ग्रुप को ने जोड़े हे एक सए चालीस चालीस रुपआ लेके
ग्रुपके ग्रुपके कथी नाम हइ
जाहिमे मूंग उऊग डालै है ह्म
डालै हइ फे नाम कथी है गुरु का
ओ तऽ नहि जानै यै
सआ तऽ एक काम करियै ने आती आरतीेा नम्बर जे होतै ने ओ हम तनि सेंड करि दियै तऽ हम कनि पता करब कि रुपैआ काहे लेले ले ओ
हमे ने जूली मैडम है न उसँ भी बात कए ओ भी बोले कि ऐसा कोइ रूल नहि है पैसा वैसा लेने का
तऽ वही ने हमरा पता नहि ने क क क करबाबै छियै
हू
बोरा आरसँ एको गो रुपैआ ल लै छियै आ रुपैा लिकेऽ हइए नहि हइ
ओ ओज्जो आरती मैडम हमको जोड़े न उनको हम बोले कि ई सब ने आप सब एकदम ठक रहे हैं मतलब इसमे एकोगो पैसा तऽ लेता है नह आपलोग पैसा सबसँ ले लियए बट ई लोग बोलने लगे कि अब घूस का ज़माना है। उको भ बच बच्चा है बच्चा को छोड़ के जोड़ने जाते है इस। पसलए बोले ओ ठीक है आप न मतलब आप पहले ह बोल बोल दिया कि जेेकी हम आपको प के बारेमे बता रहेै अगर आपको मतलब जो इच्छा होती है आ हम को पैसा थोड़ा सा दे दीजिए हँ ह आ ग पैसा थोड़ा दे दीजए मतलब ओ थोड़ा मतलब ओ उु उुन ओहोने अच्छासँ बोलतै ने तऽ हमलोग खुशी से उनको पैसा दे देतै
हँ एक तरहसँ हेल्प अगर चाहिए त तो हमलोग कय ने करेंगे लेकिन य गलत गलत जानकार गी तऽ नहि नेै चाही ओकरा
पचास गो लोकोगके जोड़ लेलकै हन हमरा गाँव से सिर्फ आर समझ सकै छियै डेढ़ सए कतेक होतै
फेर जा ल दियै एकरामे आगे बहुत सारा ऑर्चुनिटी आइते रहै छै हँ ओ डेढ़ सए के बदला बहुत आगे मिल सकै छै इसलिए ओकरासँ बेसी दिमागमे न रखै छै आरो अहाँ कितना तक पढ़ल लिखल छियै
जसे हमे टेन्थ तक
अच्छा अभी मैट्रिके नसियै
ख ब च रह ख रह ख ख सेस्ट्रीम लिए
साइंस पढ़यमे बहुत मोन लगै हइ
नहि अइसन कोनो बात नहि हइ आर्ट्स तऽ ले न सकै रहिऐ आर्ट मे बहुते कम न मड़ल रह मटरकेमे
अच्छा
ओ मैट्रिक पूरा सी बी एस ई से क आ फिर बिहार बोर्ड आगे
अच्छा तऽ साइंसमे कोनो सब्जेक्ट अच्छा हइ अहाँके
हँ फिजिक्स अच्छे हय
फिजिक्स
हँ फेर फिजिक्स भी ले फिजिक्सो बायोलॉजीओ केमेस्ट्रीओ साइंससँ मैथो लए लेलियै
ह अइसन से अच्छा ने या तऽ बायोलॉजी कर लेतै या तऽ मैथे खाली दूगुण टेंशन नहि ने रहतै तब
सोचलियै कि अगर इन फ्यूचर कहीँ बायोलॉजी अच्छा नहि गेलै मैथ गेलै तब फिर मैथोमे कोनो
त लेकिन कन्फ्यूज ले के चलबै तऽ कोनो काम नहि ने होतै
हँ ई तऽ बात हइ
सब्ै त लियै रह
बायोलॉजी हमरा ओते पसन्द नहि है आ घर मे सब कहे रहथिन कि बायोलॉजी एलही जी एन एम ए एन एम बहुते सारा भर्ती ओहिमे आबै छै तऽ ओस करि सकैही तनो नम्बरपर तऽ इसीलिए बायोलॉजी ले लियी
तऽ कोचिंग जाइ होब
ऑनेेलाइन करै छियै
ई तऽ बहुत समस्या वाला बात है
गाँवमे कोइ कोचिंग होइ इंग्लिश मीडियम पढ़बै तऽ बिहारे ने बोर्ड से पढ़ लिख सिखबै तऽ हम इंग्लिशेमे ने किियकि आब ओतेक के हिन्दी थोड़े ने हमे जानै लए जेबै
कहाँसँ करलियै
सी बी एस ई सँ करलियै तऽ गाँवएसँ गाँएसँ गाँवमे इसकुल हइ
मतलब जे गाँवमे रहै छियै ओही गाँवमे
हँ
अहाँ कितना भााय बहिन छियै
ती दू गो भााय होलियै एगो हम अपन बहीन
कोन कोन भाषा सीख गेलियै
ह अभी तक तऽ ठेठिया भाषा नाबै हइ हिन्दी हँ इंगलिश भ थोड़ा थोड़ा
सी बी एस ई से मैट्रिक करलियै लेकिन इंग्लिश को ने थोड़ा
हँ ओही नहि इंग्लिशे नहि अच्छा रहै तऽ कम नम्बर आय गेलै
आ एपना रै
नहि बचपनसँ ध्यान देैतियै रहए तऽ ई हालत नहि होतै रहए
अभी तऽ मैट्रिके छै अभियए से बचपन क अफसोस करै छियै बैट्ररी कन्टर के की हाल होतै
इंटर पता न
चलू दस मठ होग
ठीक
ह
ह